आइ अपना सभके बात करेके टॉपिक रहत कॉलेज ठीक छै।
ठीक छै
कॉलेजके बारेमे हम अहाँकेँ कि पहुँचब कॉलेज मनुष्य के जीवन मे ने शिक्षा एगो अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान होई छै शिक्षा के ओर शिक्षा के माध्यम जे छै के शिक्षाके माध्यमसँ अपना सभ अ अज्ञानतासँ अन्धकारसँ दूर निकलै छिये। आओर प्रकाश कि और आगे बढ़े छियै। विद्यालय के बाद जे छै ने से कॉलेज के जीवन विद्यालय तक तऽ बच्चा के जीवन छोटे मोट मे निकले छै ओकर बाद फेर कॉलेज के जीवन जे होई छै ने से विद्यार्थी के एगो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण न्याय वला न्याय करे वला चरण होई छै, हुनकर जीवन के कॉलेज ने केवल उच्च शिक्षा दै छलै बच्चाके बल्कि आओर सारा बहुत ज्ञानो प्राप्त करयमे बहुत मदद करै छै। आब अहाँ हमरा बताबु
अ बिलकुल जेनाकि अहाँ कहलौ ई कॉलेज के जीवन हर छात्र के जीवन मे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आओर खूबसूरत मोड़ छै स्कुल के पढ़ाइ पूरी करै के बाद छात्र कॉलेज मे कदम रखे छै ओकर जिंन्दगी पूरी तरहसँ बदल जाइ छै। यहाँ से पढ़ाई के जगह बल्कि एक एहन जगह छै जहाँ इन्सान अपन असल जिन्दगी के बारीकिया समझै छै अपन भविष्य के लेल तैयार होइ छै, आओर एनाहिते करल जइयौ तऽ कॉलेज के पहिल दिन ककरो लागी बहुत उत्साह से भरल होइ छै, तऽ केकरो लागी बहुत डर से भरल छै नया चेहरा बोर्ड कैम्पस स्कूल के पाबन्दी आओर आजादी से बहुत दूर बहुत बड़ा बड़ा नया नया अलग अलग लोक सब स्कुल के जहाँ कम शिक्षकमे माता पिता मे देखे छलौ वहाँ कॉलेज में छात्र अपन फैसला खुद लै छै, तंत्र होइ छै यूनिफॉर्म नहि होइ छै। छात्र अपन जिदगी में पसन्द के कपड़ा पहिन सकैत छै आजादी मिलैत छै आब अहाँ बाजू
हम ई कहऽ चाहब जे कॉलेज में जे होइ छै ने विद्यार्थी के बहुत सारा स स्वतन्त्रता प्रदान होइ छै जेकि ओसभ जहन स्कुल मे होइत छथिन से हुनकासभके नहि मिल पाबैत छै लेकिन कॉलेजमे बहुत सारा स्वतंत्रता मिलैत छै बच्चा सभ स्वतंत्र होइ छथिन अपन हुनका सभके अन्दर आत्मविश्वास आ़ओर जिम्मेदारी के भावना जे होइ छै विकसित होइ छै आ नहि केवल एतेक कॉलेजके वातावरण जे होइ छै ने से एगो नया सोच नया विचार आओर नया सद्भावना सबसँ परिचित होयमे मदद करैत छथिन कॉलेजके जे विशेषता होइ छै न ओकरा बारेमे हम की कहू कॉलेजके जीवन जे होइ छै एकदम बहुत यादगार मानल जाइ छै कैलाकि ओहि जीवन मे आदमी बहुत जादा आनन्द लेने रहै छथिन आओर यादगार रहै छै उ सब समय ते आओर हम ई कहय चाहब जे एगो विद्यार्थी जे होइ छै ने हुनका सबके नया मित्र बनाबे मे बहुत जायदा मदद होइ छै गतिविधि मे ई सब मे कॉलेज एगो नया अलग स्थान लै छै आब अहाँ हमरा बताबू किछो कनि
हँ जे जेना कहाँ बिलकुल सही कहलौ कॉलेजके पढ़ाइ के तरीका भी जे होइ छै स्कुल से काफी विभिन्न होइ छै इहा सब किताब के रटलाइ पर जोर नहि देल जाइ छै बल्कि विषय के गहराइ समझे पर प्रैक्टिकल करे पर ज्ञान कर पर जादा जोर दै छै छात्र अपन पसन्द के कोर्स चुन सकैत छै जेना कला भऽ गेल विज्ञान भए गेल कॉमर्स भऽ गेल इंजीनियरिंग भऽ गेल मेडिकल भऽ गेल कॉलेज के प्रोफेसर छात्र के एक दोस्त के तरह गाइड करे छै एकर दोस्त चित्र विस्तार अपै छै अपन साथे पढ़ाई के अलावा कॉलेज के जिन्दगी सभसे खूबसूरत जिंदगी के हिस्सा होई छै कॉलेज ली देश के अलग अलग कोन से। अलग अलग बच्चा आबे छै इ यहा के नई दोस्त बनै छै जे अकसर जिन्दगी भर। हमेशा साथ रहै छै घंडटो बात होई छै कॉलेज के सभसँ प्यारा याद बनै छै यहाँ
वाला ही उत्साह होई छै खेल कूद होई छै प्रतियोगिता होई छै कार्यक्रम होई छै अलग अलग तरह के अहाँ बाजू
हम ई कहय चाहब जे कॉलेज के जे जीवन होई छै ने विद्यार्थी के आत्म निर्भर बनाबे के दिशा मे ने प्रेरित करै छै इ जे होय छै निर्णय स्वयं लय के सिखाबै छै जे अपन निर्णय अपन जीवन के अपने से लिअ अपन कार्य के जिम्मे। दारी उठाबू ई सभ मे कॉलेज एगो ज्ञान प्रदान करै छै कॉलेज के ने आ करियरो के निर्माण करे मे बहुत बड़ा हाथ रहै छै कॉलेज के बहुत प्रमुख हाथ रहे छै उद्देश्य रहै छै। जे विद्यार्थी अपन हुनकर भविष्यमे न एहन बने एहन तैयार भऽ क निकलथिन जे सुुनकर। जे आगे के जीवन एकदम नीक। रहै एकदम नीकसँ। जारा होय और हुनका शिक्षा के शिक्षा और अनुभव के सभ विद्यार्थी अपन करियर के निर्माण करै के महत्वपूर्ण भूमिका निभाबै छथिन।
ह
ह हमरा बताबु आब किछो
बिल्कुल जेनाकि अहाँ कहलहु कि कॉलेज के ज्ञान किताबी ज्ञान नै छै बल्क जिम्मेदार और आत्म निर्भर पर सिख यहा छात्र समय के प्रबंधन स केना टाइम मैनेजमेट करल जाइ छै कई छात्र अपन घर से दूर होस्टल मे कमरा ले कर रहे छै। ल वे अपन खाना अपने बनबै छै, पैसा सम्हालै छै, अकेले रहै के सीखे छै। यहा अनुभव ओकरा मानसिक रूप से मजबूत बनबे छै। हालाकि कॉलेज के जीवन खाली मौज मस्ती के नाम नयये यहा छात्र अपन करियर के चिन्ता करे छै परीक्षा के तनाव, असाइनमेट समयप पूरा करैके तनाव कॉलेज के आखरी सालोमे नौकरी के तनाव ई सभ जीवन के एक हिस्सा छै। जे छात्र समय पर सही उपयोग करै छै, और पढ़ाई करै छै, मनोरञजन के साथ। बीचमे तुलना संन्तुलना बना के, ओइ जीवन मे सफल होई छै आर आगे जाके खूब नाम कमबै छै।
बिल्कूल, बिल्कूल अहाँ सही कहऽ लउ ह जे हमरा बतेलहु बिल्कूल सही कहलो हम ई कहय चाहब जे कॉलेज के बहुत सारा चुनौतियो होई छै। हालकि कॉलेज के जीवन बहुत आनन्ददायक होई छै। लेकिन इएह सभके बीच बहुत सारा चुनौती सब सब भरल रहै छै जेना विद्यार्थी के पढ़ाइ, परीक्षा, प्रोजेक्ट आओर अन्य गतिविधि सब जे होइ छै ने से सब। आओर हम ई कह चाहब जे कॉलेज के सामाजिक जीवन जे होइ छै से एकदम बहुत नीक होइ छै विद्यार्थी सबके लिए, सामाजिक जीवन के लेल तैयार करै छथिन कॉलेज ई एतऽ जे होइ छै ने विभिन्न तरहके पृष्ठभूमिया सब जे होइ छै से सबसँ साथ मिलायल जाइ छै, हुनका सबके सिखायल जाइ छै हे जे ई सब बहुत सुन्दर सही गुंता जे होइ छै सहयोग मिलै छै, भावना के विकसित कयल जाइ छै कॉलेज के मे जे होइ छै, विद्यार्थी सब समाज सेवा के कार्य सब में भी भाग लय छथिन। अवसर मिले छै हुनका के जैसे समाज के प्रति हुनका सबके जिम्मेदारी समझै छथिन ओ सब। आब अहाँ हम
अच्छा बिलकुल देखू कौलेज के जीवन केवल कक्षा या परीक्षा तक सीमित नहि बल्कि ई एक वोयब अनुभव इन्सान के पूरा व्यक्तित्व के बदल के रखय छै कॉलेज के सफर कही गहरा भऽ जाइ छै ते समझ आबे छै कि समय जीवन मे सबसे मूल्यवान छै ओ समय ही छै जकर बीत गेलाके बाद कुछ नहि भऽ सकैत छै जेना देखू आत्मनिर्भन्ता स समता के बात करू तऽ स्कुल के अनुशासित दुनिया से बाहर निकल के कॉलेज में कदम रखला के बाद अनोखा अहसास छै इहाँ कोइ सुभ के प्रेयर नहि छै इहाँ कोई शिक्षक हर क्लास के बाद होमवर्क नहि दै छै ए यहाँ जिनकी पहली बात बहुत अच्छा लगै छै लेकिन अपन साथ एक बड़ा जिम्मेदारी भी लाबे छै। छात्र के अब अप्पन से अप्पन पढ़ाइ करै के होइ छै, कब घूमि के होइ छै कब समय के प्रबंधन छै। अब अहाँ बाजू
बिल्कुल अहां सही कहलौ जे जेनाहिते कॉलेज मे अनुशासित जीवन जियऽ पड़ै छै। जे की कहै छै। जेनाहिते स्कुलमे अपना सभके अनुशासित जीवन जियय पड़ै छै। बहुत सारा नियम कायदा सब मानऽ पड़ै छै। ओनाहिते कॉलेज ओकर उल्टा छै। कॉलेज में ओते अपना सबके नियम कानून कपड़ा के इ ने यूनिफॉर्म रह के चाही ई करऽ के चाही न कटल के चाही ई सब नहि देखे छै। छै। लेकिन कॉलेज अपना सब के बहुत सारा जिम्मेदारी दे बहुत सारा आत्मनिर्भरता दै छै। आओर बहुत सारा बहुत किछु दै छै। जेकर कारण आओर अपना सबके स्वतंत्रता खूब मिलै छै। बहुत बच्चा एहन होइ छथिन। जे कॉलेज में जाकऽ ओ स्वतंत्रता के गलत फायदा उठ उठाबै छथिन। जिनका कारण हुनका सबके अपन जीवन मे आगे जा कऽ बहुत सारा कठिनाइयाँ झेलऽ पड़ै छै। लेकिन उएहमे जे बहुत सारा बच्चा होइ छथिन। जे अपन जी जी उह मे जे बहुत सारा बच्चा होइ छै। जे अपन ओ स्वतंत्रता केँ फायदा नय उठाबै छ थिन से अपन जीवनमे आगे बैढ़ पाबै छथिन। आब अहाँ हमरा बताबू किछो
हूँ देखू बिलकुल जेना हम केहलो कि जे छात्र दोसर शमे आ कर होस्टल या पी जी मे रहैत छथिन। हुनकर अनुभव आओर भी बड़ा होइ छै। उनकर अपना कमरा अपने साफ करे पड़े छै। पैसा केँ हिसाब किताब अप ने करे पड़ै छै बीमारो होला पर अपन ख्याल अपने रखे पड़ै छै। सब कुछ अकेले ही सम्भाले पड़ै छै। ई अहाँ शुरुआती संघर्ष मानसिक रूप से बेहद मजबूत आओर आत्मनिर्भर बनबै छै। कॉलेज केँ एक एहन मंच छै जहाँ हर छात्र केँ अपन छुपल खूबी पहचाने केँ मौका मिलै छै। जहाँ कई तरीके केँ सोसाईटी क्लब होइ छै। जैसे ड्रामा नाटक केँ क्लब भऽ गेल। म्यूजिक सोसाइटी भऽ गेल। डिबेट सोसाईटी भऽ गेल फोटोग्राफी सोसाईटी भऽ गेल। स्टेज केँ डर भी निकले छै। छात्र केँ मन से जे छात्र उसकुल मे कभी मंच पर नय जाइ छै। डरे छै उ कॉलेज मे जा केँ उ माहौलमे खूल कर अपन क्वालिटी केँ समझै छै। की उपमे लीडरशप क्वालिटी छै नाटक करै केँ क्वालिटी छै। की - की छै ओ अपन आदत केँ समझै छै। पर एक नया एहसास पाबै छै। जेहिमे जिन्दगी से आओर बढिया से समझ पाबो
बिलकुल हम अन्तमे इहै कहऽ चाहब जे कॉलेज जे होइ छै। नऽ से एक बच्चा केँ जीवन केँ एगो महत्वपूर्ण मनुष्य केँ जीवन केँ एगो महत्वपूर्ण सुनहरा समय होइ छै। जहिमे बच्चा अपन बहुत चीज सीखै छथिन अपन हुनकास सभ केँ हुनकर मंच मिलै छै। हुनका अपन व्यक्तित्व निखारै केँ आओर कॉलेजमे जीवन केँ बहुत सारा अनुभव मिलै छै। जेनाकि ज्ञान मित्रता जीवन भर केँ आओर साथ रहै केँ सुविधा तऽ ठीक छै। अपना सब इह पर रा
अच्छऽ